हँ
लागि गेल फोन
ओर की सब होइ छै
कि हेतय सब चीज तऽ अहाँके बुझलेया जे होइ छै ए्हर आम्हर घुमइ टहनाइ ओर की हेै हँ तऽ अहाँ की सब करै छी
हम तऽ बाबाधाम जाइक पन मे छियै
आँय कहिया जेबै ई बाबाधाम यै
शावन मे
सावनमे तऽ बड भीड़ रहैत छै यौ टिकटो सभ नय भेटत
अ पैदल जेबै कामर लेने जेबै
काँवर लए कऽ जेबै सावन मे अपना सभ तरफ के लोक सभ कहाँ बेसी जाइ छै जे जेबै
हँ लेकिन जन्हार तऽ जेबे करै छ
ह ह भीड़ लेकिन बहुत रहै छै एतय सँ आब पहिले सुल्तानगंज के लेल टिकट तकर बाद फेर ओतय से अपन लोक सब रहल तहन ने जाय मे मजा आबे छै
हँ लेकिन चार पांच गो लड़का के ग्रुप छै
मिल क जबै ओत पहिल दिन जे छै से सावन के पहिल सोमवारी के जल ढारय
कै तारीख के छै पहिल सोमवारी से बुझल ये की
हँ तीस जुलाईके समाप्त हेतै मतलब एक महीना बीस पच्चीस दिनक के बाद से स्टार्ट छय
अच्छा
आराम स जेबै आ एतऽ से आहा सुलतानगंज जाउ ट्रेनसँ तऽ पाँच दिक यात्रा स्टार्ट हेतै पाँचम दिन जलढरै के चाहि
चलू तहन प्लान करू बढ़ियासँ हमहूँसभ चलै छी
हरहर तोरा सब चले ने हेतौ एते दूर
हमरा सभमे के सकतै चलेलैमै यौ हमरा सभमे चलेब नहि सकतै
पहिले दिन पहिले दिन तऽ काज ओना एक दू दिन जे छैय से ज्यादा चलय पड़ैत छैयय
अच्छा हम बाबाधाम जा जे पाँच बेर गेल छियै तऽ हमरा अहाँ नहि कहियौ जे हम चलय नहि सकबै
पुरनका रस्तासे तु गेल छिहिं
हँं यौ पुरनको से गेल छियै आ नवको से गेल छियै दुनू रास्तासँ गेल छियै हँ एखनो चलयके प्रैक्टिस तऽ छबे ने करै डेली लगभग पाँच किलोमीटर तऽ डेली चलबे करै छियै बाबाधामके रास्तामे मुश्किल तऽ कते डेली पन्द्रह सोलह किलोमीटर चलबऽ पड़तै कहियो कहियो बीस
हँ पच्चीस के आसपास पचीस किलोमीटर के आसपास चलब पड़ै छै एवरेज बीस बाइस केना चलऽ पड़ै छै पहिल दिन कनि लोक कम चलल लास्ट दिन कनि कम चलल बीच में एक दिन कनि लम्बा चले छैय
हँ तऽ उएह छै बीचमे बीच में लम्बा एक दिन चले छै लास्ट दिन कम राखलक तऽ लास्ट दिनआराम मिलगेल चलना हर चले सक
पहिल दिन तऽ शायद असरगंजे मे रुकै छैय
असरगंज नजदीक छै बहुत यौ तैयो
हँ तऽ ओहि दिन बेसी नहि चलैत छै पहिल दिन ओहिके बाद अपन दोसर दिन ताकि कत जाइ छै अबरकखा तऽ तेसर दिन छैय
पहिला दिन या तऽ केओ केओ असरगंज रुकल नहि तऽ तारापुर तारापोके बाद रहै छै हँ जिलबिया सब रहै छै की
हँ जिलेबियो लोकोग चलि गेल आ जिलेबियास से पहिले ओ नहि छै एगो कमरसइर के आगाँ
जिलेबिया से पहिले शायद कमरिया छै कमरिया से
पहिले कमरिया नइ छै कवरिया तऽ तेसर दिन छै जिलेबिया सँ अठारह बीस किलोमीटर एकर बाद छै जीबेली जिलबिया सँ पहिले कमर - कमरसाइर केँ बाद एगो छै जतऽ आ लू कऽ पूड़री नय बनै छै
कतऽ पता नय हमरा नय बुझल कोन जगह छै अबरखा सब हेतै साइद या
नय नय अबरखा तऽ तेसर दिन मऽ आबै छै एनाही छै हुँ तारापुर पहिल दिन तारापुर बहुत पहिले छै
हँ तारापुर तकर बाद जिलेबिया कमलसाइर गोरयारी सोमवारी कलकतिया ई सब बाद मे आबे छै स्टव ओहो जे लेकिन वैह रहै छै यौ हँ अबरक्खा सब नय रहे छै तारापुर रहे छै नै तऽ आ कमरिया रहै छै नै तऽ जिलेबिया रहै छै आओर एगो कोनो जगह अहाँ कहे छै पता नइ ओकर नाम तऽ नइ याद आइब रहल यऽ किछ
हँ रुकनाहार सब ओतहियो रुकै छै हालकि रुकनाहार की सावन मऽ तऽ दिन राइत बराबरे रहै छै तऽ हर जगह टेंट लागल रहल अपन आराम से अहाँ जतैहिये अहाँ कऽ इच्छा हुए
अच्छऽ
ततैइये अहाँ रुकि जाउ एक सँ एक पंडाल एक सँ एक टेंट लागल रहे छै आ अहाँ अपन
सावन मऽ पूरा राइत लोक चलै छै की
जदा लोग तऽ राइते कऽ चलै छै
दिन कऽ नय
ना अरे दिन राइत बराबर रहै छै एक बेर जै कऽ दखियो साावन
लेकिन अपना सब घाँव कऽ तरफ जे आशीिनमे जाइ छै ओहिमे तऽ राइत कऽ तऽ चलबे नइ करै छै ओहन व्यवस्थे नइ रहै छै जे चलै छै सब दिने
आशिन कऽ आ सावन मऽ फर्क छै नऽ सावन मऽ जे छै से पूरा जत्था चलैत रहै छै सावन बला बात ओ आ - आ आस्विन मे बहुत फर्क छै ओना तऽ सालो भैर लोक चलै छै अपना सब अपना सब जाइ छियै आस्विन मऽ बहुत माघो मऽ जाइ छै नऽ
माघ कोन महीना भेलै
माघ भेलै तोरा जनवरी, फरवरी
जनवरी फरवरी मघ अच्छा हँ ओहिमे ओसभ जे जाइ छथिन नीरज भाइ सब
अ माघो मऽ बहुत लोग जाय छै एमहुरका लोग वारी सब कऽ लोको सब माघे मऽ जाय छै
हुँ
हुँ भादवो मऽ बहुत लोग जाइ छै एखनो आब जेना भादव एत्ते सावन केँ बाद
हुँ - हुँ
तऽ ओहोमे जाइ छै बहुत आब हँ जकरा जेना भेल
सब कऽ अपन - अपन मन अपन - अपन
हँ
जकरा जे समय मे ठेक बुझायल ओई हिसाब स अपन जाइ छै आबे छै कि नै
हँ हँ सबके अपन अपन
अहाँ तहन पांच आदमी के ग्रुप स जा रहल छियाय
हँ हमर ग्रुप मे पाँच आदमी छै सब आदमी सबके ने लेने चलै पड़ै छै अकेला वाला बात नै ने छै
सही बात छै
चलि तहन त लोक तीनो दिनमे चलि गेल
हँ सही बात छै तहन त अहाँ सबके पूरा मजा आयत जायमे यात्रा मे
हँ
सावनमे वर्षो हाएत नीक लागत।
हॅं अहूँ लेकिन पूजामे आब कत। ते काल लागतै नै लागतै सेहो पर छै
पूजा सब मे त टाइम लागत पूजा मे त भरि भरि दिन सावन मे सुनै छियै लागि जाइ छै अर्घे मोनप पूजा हाएत सावनमे तऽ अन्दर जाइए नै दै छैय।
हूँ सुनलियै जे आब सालो भरि बैद्यनाथ धाम मे लागले रहतै अर्घा।
हँ एते भीड़ भए रहल छै लोक की करतैय सरकार।
हूँ फेर ओत स जे छैय से एक दिन रहि क दू दिन रहिक फेर बौसुकीनाथ साइड छैय।
बासुकीनाथ जेबै आओर कत कतहु पहाड़ तहाड़ सब पर घूमय लए नै जेबै उम्हर जे छै किदन सब नै छै यौ घूमय वाला। बौसकीनाथ के रस्ता मे कोन जगह सब छैय।
बौसकिनाथ के रस्ता मे छैय त्रिकुट पहाड़ सब छैय।
हाॅं त्रिकुट पहाड़ सब चलि जाएब घुमि लेब।
हूँ त ताबैत केला हूँ तपोवन भेलौ त्रिकुट पहाड़ भेलौव। त ओई सबमे जेबा। सबके तबियत सब ठीक रहतै तहने न
सब तबियत ठीके रहतै गे एखने स कहियौ सबके भोरक। एक्सरसाइज करतै दौड़ैयल जाय प्रैक्टिस मे रहतैय बिना चप। सफल के एखने स रहतै तहने न यात्रा सफल रहतैं। ओना थोड़े रह।
एगो तऽ कहैय छलै एगो। तऽ कहै छलै जे हम पार मे अथी कपड़ा वाला पहिरके जायब किया तऽ अपना सबके‌। जे रस्तामे चप्पल पहिर कऽ नै ने जाइ छै बिना चप्पलके रहैय छै हँ
नैय नैय कहियो प्रैक्टिस करै ला कोनो कपड़ा तपड़ाप पहिर बिना चप्पल के सब चलतै तऽ अपने ओतऽ चलि जेतै रस्ता कोनो दिक्कत नै हेतै।
हाॅं साएह कहलियै हन एखन तऽ टाइम छै तऽ अपन। ओहि हिसाब स तैयारी सब करतै कहलिये जे चूरा भूजल सब सेहो लीहाँ। रइट संक
फलहारे जाउ न नास्ता तास्ता करैत की जेबैय। दिन राति फलहारी जाउ तहन न मैन भेल यात्राके।
दिन राइत फलाहारी म पार लागतैय।
पार किया नै लाइग जैत
एक टाइम एक टाइम फलाहारी आ एक टाइम अहाँ किछ खाउ।
हु दिन कऽ ह दिन कऽ फलाहारी रहियौ। साँझ कऽ अपन चूरा भुजल तुजल नश्ता दियऔ आ सादा भोजन। आराम स तहन ठीक रहत जाय म।
हऽ
उएह छै विचार सभ किछ किछ लेने जेबैय किय तऽ हम सभ तऽ। ट्रेने से जेबैय तऽ फेर ओ तऽ जे सामान रहतै अपने से न उघैयो पड़तैय।
हँ तऽ सामान तऽ हम बहुत कमे लै जायब खाय पियैवला सभ जे। जरूरी हुए ओतबी लै जायब बाकी खरीद लेब रस्ता में।
अहाँ तऽ ग वजन कऽ कम। सब कहने छियै वजन कम लेने चलतै। किया तऽ जे जतेक लेने जेतै ततेक ओकरा उघ पड़तैय।
सही बात ओनाहितो ओहि रास्ता में। सुख करै लए लोक थोड़े जाइ छै जतेक कम चीज लए कऽ कष्ट काइट कऽ जेबै ओतेक बढ़िआँ बात रहत।
अ हँ सैह सोचलियै हन जे अपन सभ जय अस बढ़िआँ स अपन पूजा होइ बाबा केँ भोलाबाबा अपन पार खाली लगाबथिन सभ कऽ
पार लगाइए देता कि अहाँ तऽ खिलाड़ी आदमी छी अहाँ कोनो एक बेर गेल छि कै बेर न गेल छिये कोनो दि
लेकिन बहुत पहिले गेल छिये न आठ दस साल स कहाँ गेलियै हऽ
ह सेहो बात छै
तोरो सभ लेल किछ सब किछ आनब
हँ हँ लए लेब बाबाधाम केँ परसादी तरसादी बलिया किछ एम्हर आम्हर पेड़ा ओतुका तऽ पेड़ा फेमस छै तऽ पेड़ा लए लेब
अच्छ
पेरा तँ एकदम लेनाय जरूुरये य नै हायत तँ दू हजार भेजियो
ठीके छै
चलू तहन और
लने एबोउ
ननै एबै न तहन ठीके य ठीक छै हँ एगारह मिनट होइ बला अय ठीक छै